हेलो
जय मिथिला।
कि हाल छैय। जी अपने घर कतऽ भेल
हमर घोर भेल दरभंगा जिला भेल दरभंगा जिलामे बहरा थाना छैय ताहिठमा गामक नाम छैय अदलम छैय।
अच्छा अच्छा हाँ हम तऽ मधुबनी से छी अरे हुँ बुझलिए मधुबनी पजवर पंचायत छैय।
अच्छा अच्छा बुझ हाँ क मधुबनीके बहुत चिन्हैत छिय तैहि दुआरे पुछलहुँ
हाँ मधुबनी दरभङंगा मे आंतरिक
अन्तरे के छैय फर्के नहि कोनो छैय हाँ ठीक छैय।
बुजालिये त रहनाइ सुनाइ बाहरे या गाँवमे
नहि एते रहै छी दिल्ली मे रहै छीय।
अच्छा अच्छा।
हाँ दिल्ली मे रहै छीय आओ जॉब करै छीय गुरगाँव मे
अच्छा बहुत दूरके दिल्ली सँ गुड़गाँवस्टं
हाँ हाँ दूर तऽ कनि छैहे लेकिन ठीक छैय तैयो जे छैय से जतेक भे दाना पानि जतेक लिखल रहै छैय ओतेक होइ छैय।
हुँ हुँ हमहुँ छीय हमहूँ तऽ रहै छीय अपना बल्लभगढ़मे आओ जाइ छिय काज करला कोशी कोशी कला साठि किलोमीटर हमरो छैय रनीग
हाँ हाँ।
अ हुँ
हुँ
बल्लभगढ़ फरीदाबाद जनेत हेबे हुँ हुँ उठाम हमर मकान यै, हुँ
खूब जकाँ खूब नीक जकाँ जानै छियेन
हुँ
अच्छा अ
ियै
ओर सब तखन कहियौ
हुँ ओर सब ठीके छथिन
अहाँके भऽ गेल पहिल प्रोजेक्ट की
हाँ ई पहिल प्रोजेक्ट न फोने कॉल वला ये इ छठम कॉल ये हमर पाँच टा तऽ भऽ गेल छलियै छ्ठीम छियै
अच्छा अच्छा
बुझलियै
हँ
आइ दू तीन दिन तीन दिन भेलहें हमरा एत देखै छियै की केना छैय की केना होय छैय हुँ अभी कहै छथिन कि डाटा बेस छै येकि मैथिलीमे डाटा होयक चाही हमस सब मिथले मैथिली लेल काज करै छीयै
हूँ गपोसप जे छैय गपोस बेसी हयबाक चाही मैथिलिए में हयबाक चाही
हाँ
वैह प्रभ वैह प्रभावशाली होय छैय
हूँ
हँ तखन ओर सब
हमसब मैथिलीये सब लेल काजे कऽ रहल छियै अथियो मिथिलाक्षर सेहो सिखबै छियै हमसब
अच्छा एतय फरीदाबाद में
नय व्हाट्स अपसँ ऑनलाइन छैय ओ
अच्छा ऑनलाइन छैय
हु हु
अच्छा
ग्रुप छैय ओहि पर डेली टास्क अबै छैय अपन सब सीखै छियै
तहन तऽ बढ़िआँ बात छैय से सब सिखाबै छैय तहन तऽ बढ़ियाँ बहुत बढ़ियाँ बात छैय
हू हू निशुल्क छै
निशुल्क छैय हँ अच्छा अच्छा हँ तऽ बहुत बढ़ियाँ बात छैय सही बात छै
गाँव जाइत रहैत है
हँ गाँव जाइत रहै छी साल में एक बेर जरूर जाय छी छैठ छैठ पूजा में गेलो हम
अच्छा अच्छा तऽ सब बाल बच्चा सब अहिठाम सब आदमी
एत्तै रहय छैय सब परिवार एत्तै रहय छैय
ठीके छैय हमहुँ सब सब फैमिली परिवार सब साथ संगे छी
हँ परिवारक संग रहला स आब कियो थोड़े रहै छैय आब अपने कतु रहू आ अथी परिवार कतु रहू धियापुता कतौ रहे तो ओ तखन नै न होय छैय आब आब तऽ सभ आदमी संगे रहै छैय जत रहियै तत संगे रहू
हऽ हऽ
हऽ
तऽ माँ पापा सब घर पर छैथ बाद बां
हँ हँ वैह बात हमरो छैय माँ माँ पापा गाम पर रहलैथ आ हम सब एतै छी अब अपन घर बनेने छि एते एतै रहै छी
हमहूँ अखने हमहूँ शिफ्ट भेलु है बल्लभगढ़ छह महीना भेला अपने घर बना कऽ अपने घर में पहिले मेरठ में छलुँ है पन्द्रह साल मेरठ में जॉब चललै हँ ओतऽ हम प्लॉट लऽ लेने छलियै बल्लभगढ़ में ओतै बनेलियै और शिफ्ट भऽ गेलियै
अच्छ जॉब कतऽ करै छियै
जॉब कोशी कला मथुरा रोड में छै।
मथुरा रोड मे अच्छ अच्छ ठीक छैय तऽ हऽ हऽ हूँ तऽ बेसी दूर नै न यऽ ओतऽ स बल्लब
हु पचास साइठ किलोमीटर छै। एक डेढ़ सवा घंटा लगे छै बस स या कार स
कर स हैं।
हऽ रोज जाइ छियै आबै छियै
अच्छा तखन तऽ नीक यऽ बहुत बढ़िआँ यऽ ओर,
किराया लऽ कऽ रहू अपना घर में छै तै तऽ फेर
हऽ हऽ अपन घर किएक छोड़बै अपना घर छोड़ कऽ आ दोसर घर में राहु किराया पर रहू।
तऽ ओ सूट नै करै छै कै गो बात भऽ जाइ छै। तऽ लऽ कऽ दिक्कत होइ छै हऽ
और सब कहियौ।
जी और सब तऽ ठीके छै और इम्हर तऽ ई वला प्रोजेक्ट कऽ देखियौ की केना होइ छै।
हँ
आइ अहूँकेँ ई अहूँकेँ पहिल ई खतम भऽ जैत ई प्रोजेक्ट पहिल प्रोजेक्ट जे यऽ छ गो वला से आइ खतम हो जैत की।
पांच गो वाला रहै छै पांच गो वाल खतम भऽ गेलिया आब नबका फेर पंच गो एले या
अच्छा आइब गेल यऽ अच्छा अच्छा
कहियौ तखन आओर सब
तऽ ई एहिमे डेली जेना हम अहाँके कॉल केलहुँ हँ फेरब अहाँ हमरा कॉल करब तऽ सभ दिन बतिया सकैत छी।
हँ सबदिन बतिया सके छी। एक बेर एक बेर एक बेेर बेसी उम्मीद रहै छै एक बेर बतिया सकै छी। एकसँ पहिल बेर एके पहिल बेर एके बेर बतियाब ताहिके बाद एगोमे जेना एगो एगो प्रोजेक्ट मे जे पंच छओ गो के रहे छै ने छ में ते दूगो बतिया सक दू बेर लगातार नहि लेकिन हेबाक चाही। बेराबरी हँ गैप रहबाक चाही बीचमे गैप रहबाक चाही।
अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै तखन हुँ हुँ हुँ
ठीक छै बढ़िआँ छै आओर गपशप करैके लेल बढ़िआँ अथी छै प्रोजेक्ट बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ प्रोजेक्ट छै ताहिके लेल
ह गपशपके केलासँ फेर अथियो भेटैत छै आमदनियोके स्रोत। से
हँ आमदनियओ के स्रोत छै स्रोत छै ठीके छै ह। सही बात
तऽ
आओर गाँंव घर मे फेर खेती बाड़ी सब अछि की
तै बारी कीच कीच करै छथिन सबटा बटाइये लागल छै आब के खेती बाड़ी करे छै हमसब अपने एतऽ रहे छी तऽ कियो खेती बाड़ी ने देखरेख केलहुँ बस भऽ गेलै छथीन इ सब अपन बस भऽ गेलै ओतबटा रहि गेलै हन।
हँ तऽ रेहोथिन घर पर लेकिन। करै छथिन अब अपनेसँ,
हूँ
सभक बताय लागल छै के आब करैए अपन।
बाद बाकी जन तन सब भेटे नहि छै आइ
हँ साध साधनोके कमी भऽ गेल छै ने तैयो लोक के लोकसभ छोड़ि देने छै। सभ आब बेसी परदेेशे लोक रहै छै जौ
हूँ।
हूँ जऽनो जऽनो बनसब आब नहि भेटैत रहै छै जल्दी।
आब जे अपन रहल जन बन सब से सबके बटाइे करैत छै आ बुझू गृहस्थ के घर में जते अनाज नहि छै ओइसे जादा अनाज ओकरा सब लग मे जाय छै सोलकन सब
हँ हँ हँ हँ हँ से बात बिलकुल सही छै बिलकुल सही।
से भऽ गेलैया से देख।
वएह बात छै।
हूँ। त अहाँ दिल्लीमे म केम्हर कोन एरियामे रहै छीयै
दिल्लीमे हम रहै छीयै आया नगरमे। आया नगरमे इ छै। अ ई दिल्लीके जे साउथ देल्लीके जे छियै एतऽसँ ओ अहाँके फ। फरीदाबाद जे से नजदीक पड़त एतऽ सऽ।
हँ तेँ दुआरे तहन गुरु गाँव अहाँ के नजदीक।
हँ गुरुगाँंव एतऽ सऽ नजदीक परै या हमरा के बाद आया नगर के बाद गुगाँंवे स शुरू भऽ जाइ छै।
हँ गुरूगाँंवो शुरू भऽ जाइ छै तकर बाद इमहर फरीदाबाद उमहर गुरूगाँव। ओखला आ शा कै इमहर। हूँ हूँ
से सब ठीक छै तहि दुआरे।
ह।
हूँ।
बाद हम आहाँ के हूँ तऽ अहाँके प्राइवेट नौकरी के छै जतऽ जहिया जते के कम्पनी मे दाना पानी हो दिन रहु तकर बाद तऽ चेंजे होइत रहै छै।
हँ होइते रहै छै ई बात तऽ छैहे। प्राइवेट कम प्राइवेट कम्पनीमे जे छै जतेक दिन का राशि तनि
हूँ तऽ की करै छियै अपने कम्पनी मे।
हम ब्लड बैंक मे छी एतय ब्लड बैंक छै गुरगाँवमे।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ आहाँ सब त स्टाइल मे छीयै
हँ कमनी ट् हँ कपड़ा कम्पनी छी यै कि ई
हूँ -हूँ- हूँ
अच्छा अच्छा
कपड़े मे छियै शुरएसँ ओहिमे आब मेरठो मे कपड़े कम्पनी मे रैहयै अहुठाम फेरो कप ओकरे कम्पनी पकड़ लियै
हँ। तखन तऽ नीक।
बुझलियै ई बारह मिनट के बाद ऑटोमेटिक कटि जाएत। बुझाइया हेतै हूँ हूँ
हँ। तऽ अहाँके अहाँके ई अन्तिम प्रोजेक्ट छियै। ई अंतिम प्रोजेक्टके जे छै से अन्तिमे छै कॉल छलए।
अच्छा हँ
हँ तकरा बाद फेर दोसरमे लागब
हँ फेरो दोसर एत्ते नाय ओ कॉल तऽ एखन बढ़ैत जेतै बीस पच्चीस तीस टा कॉल के हेतै
हँ हँ
तऽ बढ़ैत जेतै ओ अपने ऑटोमेटिक आयल जाइ छैय
अच्छा
लिखल रहै छैय कि आगे काज के लिए
हँ
आगे बढ़िये तो ओयपर क्लिक करऽ पड़ैत छै
अच्छा
हू
ठीक छैय तखन आओर सभ कोनो काज
हुं आर सब
तऽ अहाँसभ गामके गाम जाइ छी सालमे कि नहि
हँ जाइ छीय सालमे एक दू बेर या कोनो अथी भेल कार्यक्रम भेल तऽ ओहिमे गेलहुँ नहि तऽ वएह पाबने सबमे गेनो छठि पठमे वहा किनको विवाह दान सब भेल अपना गाँव में या सासुर मे
हू
तैयमे ज्ञानो
हँ
कोनो ने कोनो वहाने एक बेर
हँ कतय घर कतय कहलियै
फद्वर छैय फद्वर ई अरेर के पास छैय
हँ हँ से अहाँ गाँव के शायद छथि हमरा हमरा गलीमे छथि लोकसब बेसी उमहरका लोकसभ बहुत छै अहाँ इलाकाके सभटा अपने अपने अहिक इलाकाके बेसी छथि हमरा गली मे
हँ हेत हुँ
ह्मँ
सएह छैय तऽ ओना तऽ दिल्ली पूरा भऽ रहल य दिल्ली फरीदाबाद अपने सबके तरफ आदमी स
हँ -हँ -हँ सही बात छैय